ओ
हेलो
हेलो हलो कही सखी का हाल चाल छैय। हलो आवाज नई जाइ छैय?
हलो
हलो
आवाज आवाज नई जाई छैय? न
छे
आउर बताई का हाल चाल छैय।
यहाँ के
यहां के बि हाल चाल सब नीमन छैय आउर बताब का भई छैय
अभी तऽ हम बैठल छी
हं सम काम काज भई गेल छैय
हँ हमार माई सब काम उम करके सुतल छैय।
ओ अच्छा माई का का भोजन बनई लैइ छैय?
हमार माई बनायले छैय भात औ कढ़ी चोखा
अच्छा कढ़ी कैसे बनैइ छैय?
हम के त ना माई बनावै छैय।
अच्छा
और कढ़ी के साथ का बनल छैय?
भात बनल छैय चोखा बनल छैय।
हूंअ् हूंअ् हूंअ् आर इसकुल खुलल छैय कि नई छैय
हमार स्कुल तऽ खुल गेल छैय।
तोहार घर में सब कैसन छैय?
हमार घर में सब नीमन छैय हमार सास ससुर अप पन गाँव गेल छैय।
त्योहार बाल बुतरू सब कैसन छैय?
हमार बुतरू त आपन से खाई छैय टीवी देखैइ छैय। ओकरे में लगल छैय।
ख खाना बन गेइल छैय?
खाना तो कबही बन गेल छैय।
ओने गर्मी कैसन छैय?
ऐने त ओते गरमी नई छैय बारिश सुै छैय तो मौसम नहि करै छैय।
की गर्मी छैय
हू
गरीब तसा भेद नहि हो छैय। सब इलाका मे गर्मी छैय। चु ततु आरो बताबै छैय माइ के तबियत पानी केहन छैय?
हमार माइ के तो तबियत पानि सब ठीक छैय।
आर तऽ तोहार के की बनाबे आबै छैय? सब माइ बनावे छैय कि त तोहु बनावै छैय।
खाना तो हमार माय बनावे छैय हम खाली मैगी बनावे छैय।
हँ खाली मैगी बनावे के आइ छैय। आर किछो नहि आइ छैय।
चाय
ह अच्छा तब त तरी कुछु सीखे पड़े छैय हो गेलौ त स्कूल मे कोन कोन विषय के अभी अ अ पूरा भए गेल छैय कि अभी पढ़ाइ चलै छैय? नया नया नया किताब आ गेल छैय। छैय त का भैगेल छैय। ह
अभी जुलाइ सेहो होबे छैय क न होवे?
अच्छा जुलाई मे इम्तिहान छैय। त त
च छै
अच्छा तऽ सभके बियाह भई छैय ने
हँ कु कुछ बच च के आबै छैय पढ़ाबै ल सब बचे बचे माइडम
अच्छा तऽ प्राइवेट स्कूलमे पढ़ैत छैय कि एकर तऽ प्राइवेट स्कूलके लोगनके तो अच्छा अच्छा ह त टीचर रहे छैय
त अभी हमार स्कूल क्लास बढ़ गेल छैय एक क्लास तऽ एहि खातिर हमार स्कूल मे टीचर कम गेल छैय।
अच्छा
और तोहार बल बुतरु स्कूल जाबे छैय कि ना?
हमर बुतरू तो अभी छोट छैय स्कूल नई जाइ छैय। खाली ए एक घर के बगल मे आँगनबाड़ी छैय तऽ कभी कभी कभी कभी जाइ छैय लेके हमहुँ जाइ छैय बैठल रहै छैय। तऽ बैठे छैय।
अभी छोट छैय से रोबेतऽ
हँ छोड़ के चल आइ छे तऽ रोबे लागे काने लागे छैय त मैम बोले छैय कि नाई न बैठल रहे छैय अभी आदत बन छैय छैय तऽ बैठे छैय।
तऽ बैठे रहे के परड़ी छैय।
खाना उना बन गेइल छैय?
खाना तो बन गेल छैय हम आर ह बनायल रहील करेली के भुजिया पटल के भुजिया दाल भात आ आलू कद्दू के सब्जी बनल छैय। छैय
अभी सभे लोगन अपन कार क काम काज मे गेल छैय तो अभी नहि आयल छैय हमार ससुर आर सास गेल छैय गाँव। तऽ उनउनहुन लोगन् आयल छैय।
हमार माई तऽ गेल छैय। क अपन सहेलीके एहा कुछु काम से।
अच्छा सहीली लोगन के यहाँ काम से गेल छैय तो कखन आबै छैय।
अब आबे छैय थोड़ा देरी मे भी त फोन करके बुलाबे
ह
कीआक कीआ कहे म माइ
हमार माई त अभी गेल छैय तऽ बोले छे कि एक घंटा बाद आबै छैय।
आ घर मे अकेले छैय।
हमार बाबूजी अभ बाजार से आबे छैय आम लेके तो अभी बाबूजी हमार घरे छैय हम घरे छियै एगो बगल के दीदी आबे छैय ओकर बे
ओ अच्छा
तब तो निमन छैय। अकेले नई छैय ने
नहि
तऽ बुतरू अभी ब ढेर छोट छैय कि बड़ छैय?
बुतरू तऽ अभी सात आठ महीन सालके छै आ महीनाके छैय।
ओ तब तऽ ढेरे छोट छैय।
हँ
कू
ठीक छैय सखी हम बात नहि करब हमके किछु काम याद आगईल।
ठीक छैय।
ठीक प्रणाम।
प्रणाम धुए कु